हेलो।
की हालचाल छै यौ।
ठीक छै अपन कहियौ।
बढ़िियां बढ़िआं सब कृपा छनि भगवती के। आओर की भऽ रहल की भ रहल छै।
किछो नहि भऽ रहल छै। काल काल बेसी ाक गेलहु। तऽ क क लम त च माती। हेलो।
की बात छै कैसे की बात छै। कोनो काज अइ की।
पले।
ह।
हँ कॉलेज पर जााकऽ हमरा हँ।
अच्छा चलू चलूहि ओहिमे की छै लेकिन क जे। खुएबो पिएबो करबै रास्तामे कि खालिए खालिए लऽ जेबै।
नहि नहि नास्ता पानी हेतै कि। एना केना बिना खुए ने पीएने हमहुं। हँ नाश्ता पानी हेतै कि, अहाँ की खेबै से।
ए जे खुआ दि हं। जे
आहां कहबै कि नहि ओहि हिसाब ओहि हिसाब स पैसा लऽ लेबै ने हम।
हँ तऽ से तऽ देखियौ खायके लेल तऽ बड्ड चीज रहै छै मधुबनी में बुझलियै। आब हँ आब मेन तऽ ई छै ने कि अहाँके जेबी की कहैये। हम कहि देब किछो आब अहाँ के ओहि हिसाब स जेबी में नहि रहतै तऽ केना हेतै।
नहि नहि ओ व्यवस्था भए जेतै की।
नहि तऽ कोनो बात नहि तहन तऽ समोसा चाट खिला देब। बेसी किया खर्चा करब अहूं।
सएह पच्चीसे रुपआ के।
हँ तऽ बेसी खर्चा किया करब। ओतबे में भऽ जेतै। से हँ हँ ओकर बाद ओहि के बाद किछु आओर मोन हएत तऽ आओरो किछु खा लेबै।
हँ ओ तऽ हमरा समय अनुसार है कि ने पहिले काज हैत तखने खुआब पिआब।
अच्छा काज नहि हेत तहियो ने खुएबै यौ।
देखियौ जे काजे ने भेलै जेना माइन कऽ चलू जेना बैंक में पैसा छोड़बे ल गेलियै आब पैसा जे नहि छुटतै तखन हम अहाँके कतऽ से खुएब से कहू।
ओ तऽ ठीक बात हइ कतऽसँ खुएब, आब लेकिन काज नहि हेतै तऽ आदमी भुखले थोड़ी रहतै यौ।
तऽ घर पर किछु खाना नहि खेबै, एह। एक दिन उपास करै छी, तऽ भरि दिन टिक जाइ छी।
हँ लेकिन नहि किछ तऽ कम स कम। दस रुपआ के सतुओ तऽ पिया देब, नै किछ तऽ कि ओहो नहि। पियबै प्यास तऽ लगतै।
की पियेबे यौ आइ काइल देखे छियै एकेटा गिलास में सब सतुआ पियाबै ये। ओहो कि करे छै सतुआ पि पियाबऽ बाला। ओ सरफ पाइन के घोल बनेने रहै ये ओहि में डुबा के निक काल दैये अपने तऽ पीबे ना ये। एक बेर हम सतुआ पीव ला एक ठमा रुकलुं दोकान पर बुझलियै। तऽ हमर दोस्त पिबैत रहै सतुआ तऽ ओ। कहल खिन की जे यौ एहिमे तऽ नून नहि ये तऽ। ओ कि कैला ओठे सतुआ में हुनका ऐठे गिलास।
गिलास स सतुआ निकाइल के देलखिन, आब कहू पीबै सतुआ एहेन।
नहि तऽ एहन करब न, तो जे अहाँ घरे स सतुआ लऽ लेब।
देखियौ आब मधुबनीयो जाय लए जे, घरेस सतुआ लऽ लेब एह।
चलू कोनो बात नहि देखबै आ हमरा में लिखल हेते। भोजन तऽ अहाँके काजो भऽ जेत एहि में की छै। कतिमे
भगवान के कहियौ ने आहां त भगवान। आहाँ अपन भगवती के कहियौ ने जे काज हमर भ जाय।
नै नै काज तऽ हेबे करतै ओहि लए चिन्ता नहि करू। ए ब्राह्मण के ओ भोजन के बाद जनबै छै तऽ ब्राह्मणो अथी भऽ जैथिन ओ भगवानो अथी भऽ जैथिन।
हँ से तऽ छै। लेकिन आंइ यौ अहाँ ब्राह्मण भऽ कऽ प्याज लहसुन खाय छी।
ना।
ब्राह्मण हम मिथिला ब्राह्मण छी प्याजे लहसुन नहि माछ मासस्त हमर। मुख्य खाना भेल।
अच्छा।
हँ इमहर तऽ भगवतीके प्रसाद भेल। हमर तऽ भगवतीके प्रसाद छै ओ यौग।
नहि नहि एना नहि कहक चाही। ई दोसर टॉपिक पर चलू ई टॉपिक। एहि टॉपिक मे कनि गड़बड़ा जेतै दोसर टॉपिक पकडु कनि।
ठीक एइ। ठीक ठीक अइ ओ बात ठीक कहलियै।
लेकिन माँ भगवती कहे नहि ने छथिन जे हमरा काटू।
कहै नहि छथिन। हँ ओ तऽ सबके अपन अपन विचार छै देखियौ। अहाँ नहि खाइ छी ओहो नीक बात छै ठीक छै। हँ के कहावत जे एगो अपना सभके ओहिठिना जे।
ह।
शृंगार जे छै दोसरके कर भोजन जे छै आपरुचि भोजन जे। रुचि लागा ओ ने खाय।
लेकिन अहाँके याद आयत हम जे अहाँके।
कहियौ।
हम जे अहाँके हम जे अहाँके ओहिठमा गेल रही तऽ अहाँके याद आयत। ई जे गाय दुह वालला परखा पर जे आवाज उठायल रही तऽ अहाँ कहने रहहि। ई सबटा ब्राह्मण अपना मोन के करे छिये।
हँ बिलकुल।
हँ तऽ इहो बात मान लियौ ने ई जे बलि प्रथा छै। ई ब्राह्मण अपना तरफ से स्वाद के लेल करे या।
हाक देखियौ स्वाद को लेल भेलै आ दोसर की छलै। यौ मिथिला क्षेत्र जे छलै ने हमसभऽ मिथिलावासी छी। आ मिथिला क्षेत्रमे जे छलै पहिले। ओ धार पोखरि ईसभ ज्यादा छलैए। समझलियै तऽ अन्न। जे छलै एखन कम भऽ गेलै कन आब। पहिले बेसी छलै पोखरि बुझलियै हँ। पोखरि झाँकुर कनि बेसी छलै। आओर बाढ़ि अबैत छलै हर बेर तऽ सीजनमे की होइत छलै अहाँके बाढ़िके सीजनमे। पानिके छै जानमे तीन चारि महिना सब्जी अहाँकेँ भेटैत नहि छलैएा कोनो। सभटा साग सब्जी जे छलैए डुबि जाइत डुबि जाइत छलैए खेतमे। बारिश झाड़िश पानिमे डूबि जाइत छलैए तऽ आब आदमी की खेतै। ओहि समयमे की छलै मछलीके उत्पादन बहुत ज्यादा होइत छलैएा बाढ़िमे। ओ आसानीसँ भेट जाइत छै। ह माछ जे छलै आसानी से भेट जाइ छलैयै तऽ लोक ओकर भक्त। केनाइ शुरू कऽ देलकै तऽ उएह प्रथा बनि गेलै एक तरह हँ उएह प्रा। बनि गेलै। जतय जाहि इलाकामे जाहि क्षेत्रमे जे चीजके भरपूर मात्रामे उपलब्ध छै।
हँ।
ओक ओकरा लोक भोजनमे संगडरहित करैत छै हर जगह। तहि जगह तहि दुआरे हर। हँ ताहि दुआरे हर जगहके भोजनके जे छै ने अलग अलग चीज छै।
इएह इएह बात जे अहाँ। सुनू ने इएह बात जे अहाँ किछु दिन पहिले जे आयल रही एतऽ हमराठ। इएह बात जे कुर्सी पर बैस। बैसल हमरा समझा देेतो तऽ हम खुश भ जतो ओहि समय मे त अह के रंगे रूप। चन्दरा।
ओ हमेशा अलग अलग दिमाग रहैत छै ने मोन देखियौ। आब ई रहै छै ने मोन की करैएा कहि रहल अइ। ओहिपर अथी केलहुँ ने हँ हँ हँ हँ। एगो बीच मे अहंग आबि जाइ छै ने।
आयल क एना अहाँ सोचलहुँ केना।
सोचलहुँ किएक जे जे चीज जाइज छै ओ त जाइजे छै ने यौ।
आ से त। त ई मतलब अहाँ अपने विचार में सोचलहुं कि अहूँके केयो बतेला।
नै नै ई विचार सोचै वला नै ने छै, ई त देखियौ सत्य की छै सत्य जे छै सचे रहतै, सत्यके अहाँ दबा थोड़ी देबै आ सत्यके अहाँ दवा नहि देबै आब देखियौ अहाँ देखियौ, अहाँ भले ही नै खाइ छी लेकिन अहाँ ई नै ने कहि सकैत छियै जे भगवतीके मतलब बलि प्रदान नै पड़ैत छनि। अहाँ नै देबै नै देबै।
हँ से कहि देबैन त हमरो चारि आदमी मिल क मार लगता।
तैं ने कहलहुँ ए सचकेँ स्वीकार करैए पड़त, अहाँ खाइ नै खाय ओ अलग मैटर छै। त केओ जे खेनिहार छथि ओ एकर अलग व्याख्या देताह जे हम एहि दुआरे खाइ छी। जे नै खेनिहार छथि ओ अलग व्याख्या देताह।
हुं।
सभ अपन, अपन अपन सुविधा अनुसार व्याखा करै छथिन, हर चीजके, शास्त्रके जे व्याख्य छै ने लोक अप अपन सुविधा अनुसार करैए। आ ओहिमे ब्राह्मण सभसँ ज्यादा आगाँ रहैये, हँ हँ ह।
सबके अपन अपन सोच छनि आ ब्राह्मणेसँ सबटा सोच बनल गेलैये। आ अपन छोट सब अपन के केने गेला। ताहि दुआरे पहिले अपने सब पर पड़ैये कि।
त छैहे कि ई कोनो बात नहि भेलै, हँ। लेकिन सबके अपन अपन अथि छै।
त। अपना मिथिलाञ्चल क्षेत्रमे लोकके। ह धान गेहूँ नहि भ रहल छै त ओहिमे से कनि माटि कटेला ऊपरसँ कनि ऊँचका कद क क आ मखाने के खेती क रहल छैथ।
हँ देखियौ आब मखाने छलै। त मखान पहिने कतय छलै अपने सभके मिथिला क्षेत्रमे एखनोहु भरपुर मात्रामे एखनहु ओतहि मिलै छै बिहारेमे। लेकिन वैह। वैह मखानके पहिले ओतबे दूरमे बुझियौ बिक्रियो छलैये। आ उत्पादनो छलैये त कते सस्ता छलैये आब ओहि मखान के अहां के देश विदेश हर जगह जाय लगलैये।
हँ।
और सब ओकरा कहै छै एहिमे एतेक प्रोटीन छै एहिमे एते कैल्सियम छै एहिमे ए। कते विटामिन छै आब ओ अहाँके पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये दू दू हजार रुपैये किलो बिका रहल छै।
बिका रहल छै काजुओ से महंगा बिकाई छै। बात त अहाँ ठीक कहलहुँ हेँ हँ। हँ कम्पनी खुजिये गेलै हे।
हँ त जेना पहिले ओ मललाह सभ रहै छलैए। ओ रोप अथि रोपलक ओकरा, ओकरा निकाललक आ वैह अपने क्षेत्रमे सभ नॉर्मली की खेलक लोक कोजगरेमे बुझियौ बटाइ छले।
हूं हँ कोजागरा मे एक
ओहि टा मे काज अबै छलै ओ, मुख्य रूपसँ लोक अपना सभ ओहिठुमा भगवानके प्रसादके अलावा लोक मखानके खीर तीर खाइ ले कहाँ कहियो खरीदै छलए जल्दी। ओ कोजगरे मे अबै छलैये कोजगरे मे बिकाइ छलैये। लेकिन आब कोजगरा की कहियौ आब देखियौ अहाँ। दिल्ली बम्बइ अमेरिका कतहु चलि जाउ।
हँ।
खूब भारी मात्रा मे बिका रहल छै।
बिकेबे करतै की आब लोक बीमारो कते पड़ि रहल छै नै देखै।
हँ ह ह ह ई चीजो नीक छै ई तऽ खैर मानय पड़त।
ऐ यौ सुनलहु हे छोट भाई के शादी क रहल छी अहाँ हमरा कहबो नहि केलहुं हमरा दोसर से पता चलि रहल ऐ।
नहि नहि नहि नहि नहि कहब केना नहि कहबे करिततहुँ एखन पूरा ठीक नहि भेलैए डेट। ने तऽ की कहितहु।
एह कहे सुनलहु तीस तारीख के विवाह छनि आ ऊपर से की कहे छै चौबीस तारीख के अहाँ सब घर आबि रहल छी।
नहि नहि नहि नहि एखन ओ केओ जे कहलथि हे अहाँके ओ झूठे बात फुइसे बात। से अरे गाँव मे घर मे बुझैत नहि छियै। लोक बुझैत छै कनि कम आ बजलक बेसी चारि एकटा मे चारि टा लगा कऽ बाजि देलक दोसर जगह।
से तऽ महिले के मुह से
हँ हँ तै ने कहलहु एकटा मे चारि टा लगा कऽ लोक बाजि दै छै। आइ काल्हि ने कनि की कहियौ एखन जावत तक फिक्स नहि भऽ जाइत छै ने ताबे तक गाँव ताॅव के नाम नहि लोक बजैय कतहु हमहुँ सभ नहि बजै छी किय तऽ मोड़नाहारर सभ बड्ड। तैं बुझलियै तऽ एखन फिक्स हँ हँ हँ मोरनाहार सब बड्ड छै।
अहाँके शादी लागियो गेल तऽ अह अहाँके जे हम पूछब जे यौ शादी। केमहर लगलनि हे त अहा हाथ के इशारा से देखा देब जे उम्हर लगले हे उम्हर हमरो ओहिठमा एगो छोटा बाबा छलै हे। हुनकर लड़का के जे शादी लगनि तऽ पूछैत - पूछैत रहलियै जे बाबा यौ केम्हर चाचा के शादी लगलनि हे तऽ हाथ के इसारा से देखा क उम्हर लगले य उम्हर। लगले हे जाहि दिन शादी रहै ताहि दिन पता चलल जे मंगरपट्टी शादी छै।
हँ ओ कतेक बेर आब तऽ इ भऽ गेलैए एहन भऽ गेलैए जे जेना। बरियात ल विदा हेबै बस मे बैसबे तहन बुझबै कि हम फलाना गाँव जा रहल छी हम।
आ ओहो तहन की बुझबै ड्राइवरोसभ ड्राइवर से पूछैत छियै जे यौ कोन गाँंव जयबाक छियै तऽ। ओहो कहत जे अहाँ हमरा पीछा- पीछा खाली आउ ने जखन भुतला गेल केओ छुटि गेल। तहन जा कऽ कहै छियै जे एहि गाँवमे छियै अहाँ आउ।
हँ कय गो कारण छै पहिलेके ने जे कतहु बियाह दान लगै छलैए तऽ सभ मिलि कऽ ओहिके। करय के जोगाड़ मे छलै जे केना एहि बियाहके करा दी चाहे लड़की के होय या लड़का के होय। लेकिन आबक लोक जे अइ ने ओ चाहै छै कि।